हेलो हँ शुभप्रभात शुभप्रभात की हाल छै
बढ़िआ अपन
आवाज जे हँ बढ़िआँ आवाज नहि ने कटैत अछि
नहि नहि सभ बढ़िआँ सभइ हन
आओर कहियो हँ उठब चचा गेलखिन उठाबै
ह आय मेला जेतै
उ तारा अपने देखै छियै जेबे करतै
ह हा मौसम तऽ बारिश के दऽ रहल छियै
जे होय हेबे करतै बारिश तारिश तऽ फिक्स छै हेबे करते को कहैके सम्भावने नहि छै
हमरा तऽ बौआके इसकुल के कपड़ा सब छै आइ धोअ के
हँ ओ हुनको बन त ने आइ
हँ हुनको बन्द छै मगर काल्ह खुना दोसर कपड़ा रहै छै ने कलपीट ड्रेस तेनाहितो आइ धोआ जाइत छलै हे
घर सुखते नहि सुखते सेहो छै
हँ तही दुआरे आ धो देबै की कऽ सकै छी आर सभ
ओ ठीक छै चाय पी रहल छी
ह चाय स्े किछु खेबो करै छी कि खाली चाय ले छि
किछ खाली चाए पीच रोस पर खा आबू तऽ आाँ ब्रात छी ने ब बृहस्पत छी ने
अच्छा हँ तऽ आइ तऽ कथा कहतय ने
ह हू
साबुन सर्फ नहि छु बयात हेबेई
नाह
सब आदमी घरक
नहि ओ सिर्फ हम अपने टाल केने छी
ह्म हू
सबके पॉसिबल नहि छै ने
हू ओ वाला चीजा अहाँ नहि भेजलूहुँ
अच्छा कथी
म म ताराम बोल
ओकर बनेथिन तकर बाद ने फाइल बनेला के बाद भे जेत कहि द दे किया हैयो हँ दुनू आदमीक के कह बात क देने छि ने क देने छै
अच्छा
एखन घरे पर छथि
ह
हँ आम निकलता ने आइ छुट्टी छैन ओके
हिनकर तऽ ड्यूटी छै जेथिन ग्यारह बजे
तेनाइ हम तेना एते देर सुति रहलियै
ह ह ह
उठलियै पता य मोन नहि ठीक लागल उठ कऽ फेर सुति रहलियै
आ हम कहलियन कि जे हुनका कहने छियै तऽ ताहि दुआरे हम उठि गेलियै तऽ हमहहुँ आइ सोचियै कि आइ कोनो काजे नहि छले आ ग्यारह बजे के बादे खाना बनते
हमबू उठि कऽ सुति रहलिय हँ पता नहि मोन नहि ठीक लागल अजीब लागल नहि सुतिए रहैत छी
आ सब आदमी घरके सुत
हँ सभ ले आइ छुट्टी छै ने छुट्टी दिनक ते सभ रहै छै
होेई नै
ह खाली दादी माँ उठ कऽ लेलखिन बदमाकी सब हुनका पर ओ उठि जाइत छथिन ओ नओ बजे सुतियो रहैत छथिन ने तऽ हुनका नीन्दो पूरा भऽ जाइत छनि
हुँ हह
नौऊ बजे सुइत रहै छै पाँच साढ़े पाँच छओ बजे उठि जाय छथिन तऽ कोन बड़का बात छै ठीके तऽ छै हम अहाँ एक बजे सुतैये ल जेबै तऽ सवा एक बाजे छै पांच बजे निन्दे नहि टुटते
नीन्द पुरै नहि हेते त सात दिन आ त नीन्द पुर नय कालिह खुना तऽ हम साढ़े चारि बजे उठल छलियै रातिके बारह बजेसँ सूतलिए आइ जें छै सेहो ओनाहिंते उठि गेलियै आ सभ सुतले छथिन आ दिनमे सुतय के मौके नहि भेटैत छै
हँ से तऽ छै
बोआ सब ल क अहाँ सुति नहि सकै छ छी अहाँके सुतऽके हैत तऽ बच्चा सब सुतबे नहि करत बच्चा सबके सुतैके ह तऽ अहाँ सुति नहि सकतेै
पोसीवले नहि छै
तऽइ तऽ खाना आ नहि बनेबै
मम्मी बैनेते मम्मीके जेहि दिनका घर पर रहैत छथिन ने तऽ किछु किछु मदद हम कऽ देबै बाद बांकी मम्मी कहलो उँ ओ अथी कहथि ने बिरिया के सब्जी बनते किदैन बनतै इएह सब बनतै
नहि नहि बढ़िआँ छै
आइके आइके दिन किछु बनतै तऽ हमरा कोनो दिक्कत नहि यए हम तऽ खेबे नहि करब ने
हँ बढ़िआँ छै ने
हमरा खाइएके नहि यऽ
हाँ
हुँम
ते फेर ओ काल्हि खुना ओ खाकऽ आइ अहाँ उपवास करबै
हँ राइते मे हम खाना खेलके बाद माथा धोय के सुति रहलियै
ओहिसँ तऽ मोन खराब भ गेल
हम सुत रहलो रातिमे आ पता या जते नियम अहाँ करबै ओते नियम जतऽ जते नियम पार लागतै ओतबी चीज हेतै ने
जते अहाँ
देखियौ ई चीज हम पता यए ई चीज हम जे करै छलियै पहिले गाँवमे तऽ हम बुध दिन के मतलब प्याज तियाज किछु नहि खा छलियै ठीक बुधो दिन मा धोलाके बाद तऽ ओतऽ हमरा पॉसिबल छलै तऽ हमरा पॉसिबल नहि है तऽ बस हम एक दिननक के सीद्ध माने छी हाँ आइके दिन हम आरामसँ अपन म साबुन सर्फ नहि किछु करब नहि बस आओर की
आ दोसर चीज छै ने जे सभसँ बड़का चीज छै हमर सभके ओतय तऽ सावनोमे ई खााय छथिन माँ बाहर एतह हम नहि खाइ बच्चो सबके हम नहि मना करै छी किया की ईसब छिय खाय वला चीज हाँ खइौ आराम से की
किया मना किया करबै से कहु ने ओहो खाइए ल जे छै ने
हँ
खाली हम कहै छी हम बना नहि देब बाद बे अहाँ खा लेब हँ बाहर खा सकैत छी ना एकदम खा सकैत छी
कलखुना हमर बौआ कहै छलै जे ओ केहन लगैत छथि नहि हमरा अहाँके ओहि छी एते पातर छी एतेक
बहुत पातर टी शर्ट मे तऽ आओर कनि शर्ट मे तऽ कनि बुझाइतो छथिन शर्ट मे ओे नहि पता चलैत छै टी शर्ट मे आओर बेसी पता चलै छै
हँ तऽ हँ ओ बै दिन ने कहलकिन हमर बेटी बड़की मम्मी एक मु ठी मे आबि जेथिन
हम तऽ हुनका जे कहै छियै ने जे तू खाना पीना खो शरीर बनतौ हँ तऽ कहलकै देखलियै अहाँ कहलियै ह देखलियै
एकटा पॉइंट भेट गेलै ने
क सभसँ बड़का चीज मिल गेलै यौ आब तऽ ओ आओर नहि खेतै
अरे सानू देख कहै छै इन्सान नहि खाइत रह छै छोड़ि दियौ कोनो बात नहि भूख लगतै नहि खा ल लेल तऽ छोड़ि कऽ नहि ओतेक जे ओतेक फोर्स किएक करै छियै कोनो चीजके लेल शरीर नहि बनता ह अगर जब बाते अहंसँ बत अी कोनो दिक्कत नहि छै बढ़िया ूबर पात दऽ हर चीज क बढ़िया न
हँ से बात छै हमर बेटीके जादा मोटायल नहि नीक लगैत रहै छै
हमरा अपनो नहि हमरो नहि नीक लागैए नहि अपना सबके जे हिसाबसँ छियै ओहि हिसाबसँ फिगर मेन्टेन कते छै ककरो पता चलि सकै छै जे हमस एते कि मतलब एते
आ हम देखियौ हम अखनो जे छै से कतौ भी जाय छीे बौआ के स्कूल जाय छीै गामं घर में कतौ जाय छी तऽ केओ नहि कहै छै जे मतलब कि छब्बीस सताइस सालके हइ
तेँ न
केओ नहि बुझै छी आर हिनका जे छै अखन किछ दिन बैसा बला जे काम कर लग गेलल कि बैसल जे छलखिन आ खाना खा खऽ जाइत छलखिन तऽ बैसि जाइत छलखिन हँ ओ नाथ लऽ कऽ खऽ जाइत छलखिन तऽ बैसि जाइत छलखिन आओ हुनका अहाँ खाना खुआऽ केऽ बैसा नहि सकै छी रातिकऽ ओ सीधा सुति रहता चलबे नहि करताह सभसँ बड़का जिन्दगीमे हुनकर बिमारी छलनि हन तऽ आर देह भरि गेलनि हेँ तऽ ओ कहमे बेटि कहतै अहाँ अपना साइकिल चलेयो अहाँ एक कर केओ कि कहत अहाँ के जाते मोटू पापा छी
ह हँ
हम तब बात कहबे रेनानी कहहिन प्पा जी तऽ यै त कहतै आ ई अपन खा लेत ओ बड़की बेटी तऽ कनी देर घर में चलत कनि ओ रस्सी पकड़त तऽ कतु
मतलब ई कहियौ ने अपन फिगर के बारेमे सोचे जे हम फैल नहि जायब
नहि
हँ से कहियौ ने ओ ओकरा मोनमे ई चीज होइत छै जे हम कनी फैल नहि जायब फैल जायब तऽ फेर ई चीज पता यऽ अहाँ अगर हमहूँ अपन हमरा अपना आपमे कनि बेसी बुझाायत यए किछो हममे ड्रेसी लग जाकऽ ठाढ़ होऽ जाएब
ठा आगू पचे पूरा देखैत आ ई जे देखता कते भागि जाो ने गिलास तिलास फेेक देब अहाँ के देह पर नहि ओ देख रहल छिय ने कते मोड़ तोट भऽ गेलियै की भेलियै
हमरा अपनो जाइत रहै हम त
आब कहलखिन क मोट के मतलब मोट अहाँ कहिया एयबै पता या अहाँके चूड़ी के जे साइज होइयए ने ततहिसँ दू साइज जहन पैघ होयैत तहन बुझबै जे हम मोट भऽ गेलियैै अच्छा नहि
ओहि तऽ नहि पता चलै छै चूड़ी के साइज स अहाँ नहि पता कऽ सकैत छीयै कालल पता यए ई जे कलाइ जे छै ने तऽ अहाँके रोटीके हिसाबसँ ओ बनैत छै अहाँ जतेक ओकरा मतलब बेलबै ओहि हिसाबसँ हममे तऽ पहिले जे कहू तऽ हम रोटी बनेबे नहि करै छलिय तऽ हमर जे शादी भेल छल तऽ दू पॉइंट छलए चूड़ीक के नाप अखन दू दू भऽ रहल य तऽ शरीर तऽ ओहे छियै आ हाथ के नाप चेंज भ गेलै ताहि दुआरे हम टाइट चूड़ी नहि ले छीय हमे चूड़ी लेलहुँ जे हमरा कखनोहु खोलू आ कखनोहु पहिनहु
हँ कनि एक सज पैघे लै छी हमहुँ दू चारि लै छीयै
बड़ नीक रहैत रहै हमरा
चेंज करे में बढ़िया रह आ ओना तऽ पिछला हँ पिछला साल गाँव गेल छलियै ने हमर बहिन शादीमे एते चूड़ी अपन लाहके लऽ के आबि गेलै जे भरि साल मतलब पूजा पाठ करबै ने तऽ लाह ची एतऽ लाहके चूड़ी जल्दी भेटै नहि छै आ बढ़िआँ नहि भेट छै
आ हमरा गाम मेक छुरी बहुत बढ़िया लगैत रहे केओ भी जाय छै तऽ हमुनका कहे छै जे भैया हमरा ल लेने आब अहां आ एहिबेर गेल छलै तऽ दू गो लऽ कऽ आयल छलियै तऽ दुनू गाम पर काज भेले दुनू में पहिन लेलिये ऐ बेर तऽ एहन काज मे गेल छलियै किनको कहियौ न छलियनि हेँ तऽ नहि कहलियै आब सोचि रहल छी जे आब हरियर जखन खरीदयके यए तखन सोचैत छी
ए ते पता दैतो छै बहुत महग आ टिकाउओ नहि होइ छै अहाँ एक महीना नहि पढ़ि सकैत छियै एक महीनामे ओ गोबर भऽ जेतै
आ हम जे एखन लहठी पहिने छी बुझियौ तीन महिनासँ ओ लहठी पहिरने छी आ कन्टिन्यू काम कऽ रहल छी सभ दिन आ तैयो हम ओ कथो न झड़ल हे आ एतताे वाला खरीद लियो अह नहि पहिन सक
एक महीना कपे
आ तखन एतयके दाम जे छै से आकाशमे छू जाइ छै
ओनह छै कि
चाल ने हर मुह य कतहु बढ़िआँ बढ़िआँ देखबै ने चूड़ी भेटल ज हँ ह तऽ ओतो जाइ छी ने हरमदमे तू जाइ छी तऽ हमरा लहठी अनि देब उ दिया होइ छै ने जलबे वाला मतलब अखण्ड पैघ ने छोटे जे भगवान हँ हँ नहि नहि अथीवला ओकर की नाम कहै छै पित्तलके जे होइ छै
अच्छा अच्छा तखन तऽ मेलामे बहुत सुन्दर सुन्दर मिलत
आ हमरा कोनो फिक्स नहि ने छै जे हम जेबे कि करबै हमर मूड तेँ पर छै तऽ हमरा लेल एकटा दीया ने ने एब ओकर अहाँक के कि भगवान लग जलबै छलियै ने चूहा ल के चलि गेलै आ चूहा लऽ क चलि गेलै तऽ चूहा लऽ के चल
तै से
अ नहि तिलक तेल घी नहि देने छै तिलक तेले चलबै छलियै हम ओ लऽ कऽ चलि गेलै ठीक छै एक एकेटा चूहा छै चूहा ओक चुछुनर कहे छै की छै अन्हर होइ छै देखै छै ओ पूरा घरमे एकेटा छै ओ ओकरा कतहु तक नहि फिरतियै तकलियै कोशिश केलियै हम नहि फिरलियै छोड़ि देलियै
आइ कोनो पाबनि छै कि
आइ कहाँ
नहि बहुत आदमी तैयार भऽभऽ के जा रहल छै
हँ हमर दादियओ माँकेँ देखलियैन नया नया साड़ीसभ पहिरने छथिन आ पता नहि कि
हँ बुझाई जे कोनो पाबैन छै तब एम्हरके जे मन्दिर यए ने
हू हू
तऽ ओमर तैयार भऽ भ केऽ जाइ छथिन एतय तऽ बहुते आदमी सोमबतिया अमबसिया करे छै तऽ कथो करे छै कथौ करे छै हम तऽ समझमे नहि होइत रहैयै
नहि नहि हम किछु नहि हम ह एकटा चीज करै छियै हम देखिय हमर महीनाके ब्रत दूटा शिवरायत एकटा शिवरायत दूटा एकटा तरोदशी दूटा त्ररोदशी भऽ टीन भेले एकटा पु